हेलो
हँ हँ की हाल चाल छै
खूब बढ़ियां अहाँ सभक
ठीके ठाक छै अखन हमरा सबके कन
कराबऽ जा रहलौं ये
हँ ठीकठाक तऽ भऽ रहल छै आब देखियौ भगवतीके कृपा जँ भऽ जाइ तऽ भऽ जाइ हेबाक तऽ आब चाहियै ने आब तऽ कम बेसो नहि छनि
ह हे बियाह दानक सीजनमे ई एकटा शुभ समाचार भेटलै हमरो सबका बारी आती
हँ आइ काल्हिमे जे बिआह दान भऽ जाइत छै ने जँ भगवान भगवती चाहैत छथिन तऽ बुझियौ बड़ का भेट जाइ छै तपस्या के फल भऽ जाइ छै ओ हिनका बाल बच्चा के बियाह भऽ जाइ छनि तऽ याबट भ गालय हाँ न
बड़ दिक्कत भऽ गेलै ए बर बड़ जोचे छै कतेक कर आब कनिआ के बियाह आसान भऽ गेलीया
ह बरके वियाह बड्ड महग भऽ ह आ तयमे कि होइत छै जे जिनका कने पैघ सभके आशीर्वाद कहियौ या हाथ कहियो माथपर रहैत छैन। तिनका सभके तऽ तैयो कनि दिक्कत रहे दिक दिक्कत ओतेक नहि होई छनि आओ जिनका कि बाप चलि जाई छथिन जे बोर के ओबरके वियाहमे ओना अपना हुनका जे लिखलाहा रहैत छै सएह होई छै लेकिन सभके टोल समाज अपना सभके हुनकर बाल बच्चा सभके इएह होइत रहै छनि जे आहा एखन ज बाबू रहितथिन एखन जे बाबूजी रहितथिन तऽ एखन हिनकर बिआह होई मे कोनो कठिनाइ नहि होइतनि एखन भऽ जैतनि ढ्गसँ भऽ जैतनि ओना नहि लिखल हेतनि तऽ तुरते नहि रहबो करतनि थीन पूरा परिवारो तेयो नहि हेतनि लेकिन रहि रहि कऽ ई जेना लागैत रहैत छै मोनमे हुक उठैत रहैत छै जे आई जे रहितथिन हिनकर बाप तऽ हिनका बियाह होइमे एतेक कठिनाइ नहि होइतनि
उताप तऽ लेबे करते मोन के वापर जग तऽ कोई दोसर लयो नै सकत
ह लेकिन तहन तै कि करतै लोक सभ कऽ बाप माय तऽ हरदम बैसलेने रहै छथिन तै काल्हिखन आयल छलनि हे एकटा कथा
अच्छा बहुत बात। चार होल या
ज भऽ जेतै तऽ ओना एखन कथा एलै आ ओसभ अपन घर दुआरि देख कऽ गेलखिन ह भोज भात जब भऽ जेतै तहन तऽ भोज भात बरियात तऽ लिखियेबे करते हँ ओ अपन आयल छलखिन हे दू आदमीसँ तऽ घर ह घर दुआरि देख कऽ गेलखिन ह कतहु लोक अपन बेटीके फेक नहि ने जेतै
एकठामक काज भेलै आगू अगिला चरण बाकि छै
ह तऽ ओ देख कऽ गेलखिन हे बड़ो के फोटो देखलखिन तऽ बड़ो के फोटो पसन पड़लनि बड़ कमाई तऽ छथिन तऽ कमेनाई यओ पसन पड़लनि घरो दुआरि खूब पसीन पड़लनि हे आ कहलखिन हम जाई छी तहन फेर आब ओसभ अपनो मे उपचार करथिन कनियागत सभ।
अवश्य खी हेबे के चाही
हू तखन कहलखिन हम फेर करब आ एखन तऽ अपनासभके दिनो नहि छै एक दू महीनाके बादे
आब जे होय जहिया एकटा बरियाती पेड़ लगते से लगेया।
ह ह जौ भगवती चाहल खिन तऽ भऽ सकैए एकटा हेते से बात
अहू इना मिथिला मे भेटे के बेर आबि रहल
ह से हमरो भेटल छै लास्ट भायके ब्याह हइ दू टा भाय छलथि एकटाके भऽ गेल छलनि हे आब ई दोसर के हेतनि। ई लास्टे काज रहते हमरा सभके भाय बहिन वाला मे तऽ भेटबाका के तऽ चाही भगवती करे रथुन जे कहुना भऽ जाई जे जतऽ छै से ऑपरेशन मे रहे आओर खूब सुन्दर प्रसन्नता स भऽ जाए तकर बाद बुझल जेतै
अवश्ये की हेबे करतै सबके भगवान भगवती के आशीर्वाद रहलै तऽ सबटा नीके रहतै तऽ
हँ सैह छै आ कने होइ छै तऽ
सब गेलनि
गेलै हेतैन एखन हमरा किछु अपने घरमे तते दुखता रहे नय हमरा सभ भे बहिनसँ गप्प नय भेल हँ एखन हमसभ कनि अपने बेसियए दुखताह छी कनि बच्चासभ सेहो दुखित पड़ि गेलए अखन हमसब एखनो छी तऽ एखन हमरा ओतेक गप्प नय भऽ पबैए आइ बहुत दिनपर गप्प भेल छलए। तऽ ईसभ गप बुझलियै आब हुनकाभकेँ बुझल छै बुझले हेतनि सभके ओसभ ठीक छथिन तऽ हुनका सबके गपशप होइते रहै छनि गामसँ तऽ ओहो सब बुझले हेत हमरा लागै ई गप बुझैमे ई समाद बुझै मे सबसँ पाछाँ हमही छलहुँ हेन हँ हँ तऽ ताहि दुआरे कियेकि हम गप्पे नय ककरोसँ करै छलियैए हमसभ सभ तते दुखता छलौं किछु कहै के नय धियो पुता सब दुख
कनिओ तऽ पछुऐबै ने धिया पुता आब
हँ तैंय हमसभ कने पछुआ गेलियै हँ हँ पूरा ए घर आ एखन तेहन ई बोखार आबि गेलैए जे हँ धीरे धीरे एखन सभ आब कने कनेक नीक एना भऽ गेलहु असल भऽ जाइत छै कि वज्र अरुच भऽ जाइत छै किछ नय नीक लगैत छै तऽ लोक खेत खेतै तहन ने ठाढ़ हेतै बोखार बोखार जे मानि लिअ नहियों देहमे लग चढ़तै तऽ किछ खेतै खेतै पहिने तहन ने खायल होइते नय छै
आंय ये हमरा ते जतबा मोन पड़े ये अहाँ तऽ अपनो दवाइ खेर ओकर मामला मे नखर तुऐ छियनि दवाइ तवाइ खाइत छलियै कि नय नय काइत रहलियै ओहिना दबाइ तबाइ खेलियै खूब चल आर बाँकी नव गपशप नय कोनो हेलो तोरा सब के तऽ दिक्कत हँ हेलो आवाज तऽ कटैये नय ने चलू किछो होय ब बढ़ियाँ से जे छै से काज दम भऽ जाय इहा मोन मे अछि सनेस बाड़ी के अहाँ तैयारी करियौ कसकर अहूंके तऽ खर्च नीक लागत सनेस बाड़ी लगबे करत ओहो से अइ बारीे जे छै से बटवारा करय पड़त जेना अपने सनेेस भेटत रंग बिरंगके विध बाधमे तहिना जे छै से ओनो स अहाँकेँ लगबो करत छोट भाय केँ बियाह छी कपड़ा लत्ता कनिआ के बूझ जात ओकर कपड़ा लत्ता नुआ बस्तर अछि न ईसभ तऽ लगबे करत अहाँ कऽ गहना गुड़िया लागत तैय संगे भोज भात खाइमे मोनो लगतै चैर दिन छ दिन केँ जे छै से हिला देबै नेटवर्क तऽ जेहन रहतै तेहन बनतै ओकर की करबै ओना तऽ कठिनाह तऽ छैहे ओ अपना सभ कऽ समरै स केना हेतै छैय छैय बुझैमे नै अबैत हैत अब जा बुझा रहलै जाए दियौ जतबा भेलै भने भेलै नीक गप कऽ सब दिन नीके मानल जेतै नीक निकुत गप अहिने सुनै मऽ अबैत रहै भोज भात जोगैत रहए ओइ स बेसी की चाही अपना सब कऽ अपना सब कऽ ओइ स बेसी चाहबे की करी तखन तैयो ठीके छै ठीक छै तऽ राखै छी फेर गप करब बाद में चेन भऽ कऽ हेलो। हेलो आवाज जै यऽ नै जाइ यऽ कैट रहल अ कऽ दियऔ राखु काइट नै रहलैए ओ अपने कटतै ओ अपन कोलिंग प्रोग्रेस हमरा देखा रहल यऽ अहियो में देखे रहल गप करही न किछ अपन बड़ - बड़ैत रहूँ कहियौ तऽ आर एखन जे बियाह दान हेतै तऽ ओहो थाल खींचमे मोनो नै लगतै वियाह दाने टारै जय जैअ कम स कम दुर्गा पूजा कऽ आस पास कऽ समय तऽ घिचै जाइ जाउ जे समय कने नीक भजैते कने बर्खा बुन्नी सेहो कम हेतै बडडे ने छै जरूरी सभटा तऽ जरूरिए होइ छै तहिना बियाह दान जरुरी तहिना ओकरा सम्हारनाइ जरूरी तहिना ओइमे लोक सब केँ गेना एनाइ जरुरी आ की आवेश कतेवता पूजा पाठ ऐ रंग बिरंग कऽ विधि होइ छै सभटा विध नीक जँका हुए ओना तऽ यैमे अहाँकेँ जेठ भाइ छैथिए बड़ काजूल छैथ बड़ बुधियार छैथ अहाँ अहाँ कऽ मातृक में सेहो पण्डिताय कऽ नीक ज्ञान छैन ओहो सभ सम्हारबे करथिन उदाप हा तैयो जे छै से अहाँ सभ लऽ ई आवश्यक अछि जे नीक नीकुत तैयारी करू नीक नुकोत ओरियन हुए ओहूमे जे छै से बड़ बड़ विध बाध होई छै सभटा शुभ शुभके हुए भोज भात तऽ ऊपर झाँपड़ वाला चीज छियै लोको सभ एक दिन दू दिन खाई छै हलकि ओहो उत्साह से हेबाक चाही चारि गोटा के खुवबेयो मे बड़ प्रसन्नता छै तऽ ओहू मे अहाँ सभ पछुओ नहि आवेष सँ ई काज पूरा करू हमहु एहिमे अबैके इच्छा राखब आब आयब सभ संगे जे छै हमू मिलब बैसब गपशप करब एते रास जे छै सँ गप आसान नहि छै बड़ भिगर लगै छै तखन तऽ केन सभटा